की हाल‌ अय
हेलो
हँ ठीक छी
ही
हेलो ठीक छी हँ हेलो नहि अबाज खुश रहू ठीक छी
ह अहाँ ठीक छी
हँ की करैत छी
एखन मोबाइल चलबय छि
ह कहलियै अहीकेँ छओ बेर सात बेर कऽ कऽ हमहूँ पूरा लेब की
हँ तऽ हमरा छओ क सात बेर कऽ सकलै एक आदमी कें छह सं सात दस दस मिनट क केंँ हम की केने पता है हमरा ओहि मे नहि बुझ उठाबय रहय तो हम बाबाला नम्बर फोन करिये तऽ बाबा नहि उठाबथिन तऽ हम की केलियै से आ फोन काटि कऽ हम बुझियै कि बुझतै थोड़े तऽ एक बेर चाचा से ठीक से ब बतेलिया आ एकगो बरका सँ बड़का से दू बेर आ एक बेर बाबा सँ बाबा बला मोबाइल सँ मनु बतल ओकरा मोबाइल फोन ले छियै बुझलियै भऽ गेलय सब काम खराब भय गेलय ओकर बाद जे छै से जेकरा हमर सजीत छल
मतलब जेन्स बला मोबाइल पर नहि
भऽ सकलै हेँ लेकिन बाजेकेँ छैक दुनू तरफसँ से होइत छैक न हए ने एकके तरफ सब मतलब बाद से रइह गेलय
हो गेल ने
दस दस मिनट हुअ के चाही ने हमरा काम सब खराब भ गेलै सब सुबह मे ओहिमे लिखे नहि अबे रहे लिखलियै मैथिली मे लेकिन मैथिली मे लिखलिय एक्सेप्ट नहि केलकै पता न क करय के छइ
हमू सुतअलियै ने बउआ के लऽ कऽ आ कल ज त ने करत हो कर य
हँ ट्यूशन से र तकर बाद की कहै छै सब्जी तोड़य लगलियै
बादमे फेर एगो तऽ वाट्सऐप कऽ द देलियै जे फोन करैत छी आ एहिके बाद ई सब फेर वाल आबि गेले ह लगा लगै ह ताहिके बाद कह कहलिय अहाँ सब
ह
बाद क
ह बड बर निक बनबै छथिन रिल चाची
के
चाची बड़ सुन्दर बनबै छै रील आय हुनका देखली ह
के चाची के चाची चै
मम्मी
केकरो अबै छै बनबऽ हमरा नहि ओना बनबबै हम फोटोके फोटो बना लै छियै लेकिन हमरा ओना नहि बनबऽब
ह बढ़िआँ लिपसिंग करै छथि देखलियौ ने शुरुआत छै ओते बढ़ियां नहि भए पबैत छै लेकिन बहुत बढ़िया कोशिश बहुत बढ़िया रहैत छै ब
हमरा ओना आ हम की करब फोटो घीच किछ लेब आ फोटो के फोटो जे बनबै छै ओ बना लेब लेकिन हमरा ओना नहि बनबऽ अबैया ओना हाथ पैर नहि चमकाबा भैा हमरा ब
पान छै टाइम लगत ओना हमरो नहि आबैय
हम रंगग बिरङंगग के फोटो घीच लेलहुँ फोटो को फोटो बना
हँ
ओकरा अबै छै बनबय ओकरा दिल्ली सँ आबै छै देखै छैिय बनाबै छै
बरके नोटन कह सगी रह रह रूम के बगलमे
हँ बात छै सङ्गी साथी रहल तखन ने एतऽ हमरा हम तऽ कखनो एक फ्लोर पर अकेले छी तऽच आतबे उतरलहुँ जे बौआबाके इसकुल ट्यूशन खोललहुँ तऽ तऽ हमरा ककरोसँ ककरो भेटे नहि। आ ओकरा सभके छलैए जे एक जगहमे तीन गो चारि गो रूम छलैए एक फ्लोरपर सभ सङ्गी साथीसभ छलैए
हँ तऽ कह ओतेो रह बीडियओ बन ब रह ठीक गेलेलहु वसी खा देलका
हँ ओकरा ओतय छलै जे सभ एकरे सभ जेना छलै एकरे जेना छलैए मतलब सभ अपन अथी आ एतय एहन केओ नहि छै सभ मिलत कनि अवस्था वालीसभ आ क नि मिल आवाज कछ वाली सब मतलब एजगर एजगर लोकसभ मतलब हमरा सब सनके नहि एहन केओ
हँ बुझि गेलै हुनकर सब एकतरफा रहै मतलब सबके बराबर बराबर
सब बराबर बराबर रहै हँ सभ छउड़िए जेना लगै आब तऽ सभ बुढ़िया सब ओना हमरा टाइमो नहि रहल ह उतरब
हँ ब्डील तैस ने रह पाय लगै छै तऽ
हँ
त जगह जाता भाड़ा भरत तऽ ते ने देता
तत ने लेै कोना हमरा टाइमो नहि रहै आब दू दूगो के लऽ कऽ कतहु तरू हम किछो लेलहुँ सानो लाबऽ रहल उएह लेलाब कतहु जाउ तऽ दूगो मोटरीके बान्हि कऽ जाउब दू गो मोटरीके बान्हि कऽ निक
तऽ स एकरादुनू छोड़ थोड़े देबैह कतहु भाड़ा पर लगा दियौ ने काकी
दुर्जौ बड़ी बदमाशियो बड्ड करै छै
भरि दिन के पाँच रुपैआ कब रखू ह भरि दिन भरि दिन के पाँच रुपैआ
बौआके केश कटबयके छै तऽ लाय कहैत छथिन जे चलि जायब साँझकेँ कहियो कटा देबै हम कह हम दू दूगोके लऽ कऽ नहि जायब हम अपने आयब तऽ कटा देबै लेकिन हम नहि जायब आब सक्षियो बदमाशी करय लागल आब ओकरो लऽ कऽ जायब तऽ ओहो बदमाशी एम्हर इहो बदमाशी दुनू बदमाासी करै लागल तऽ नहि निकलाग स्कुलो ट्यूशन से जाइ छी आब तऽ कनि सा ठीक मोबाइल दऽ देलहुं कार्टून चला कऽ साक्षी मोबाइल देखक त फटाक लऽ एलहु पासे मे छै स्कुल टयूशन क ल के चल लऽ के जाय क ल अनलहुँ
ह ह
के लोक
भ धीरे धीर कानि कानी चलैत हैत
बड्ड धीरे धीरे चलै छै ओ इसकुल जाइत जातिमे छुट्टी भऽ गेल आ ई लटकेने रहल रास्तेमे तऽ आब मोबाइले दऽ कऽ बैसा दै छियै भाय घरेमे तू बैस कऽ मबै छह मोबाइल केँ लोभे रहिये जाय छै हँ मोबाइल केँ रहिये जाय छै लोेभे रहि जाय छै आगां सँ ताला लौक कऽ देलहु घरमे अपन बैस कऽ मोबाइल देखैत रहल
ई रिक्शि काम भेल हमरा हिसाबसँ धिया पुता धिया पुता छै तैले रूममे बंद कऽ केँ भागि जाइ छियै
हँ तऽ नहि कतहु हीलैत छै अबैय छिये तऽ जेनाहिते देखलहुँ तेनाहिते बैसल रहल आरामसँ देखैत
गिरगिटिया आर काटि लेतै अकेला रूममे की करतै
हे हे गिरगिट
माने गिरगिट आर निकलि गेलै तब
ह त ओ कटतै थोड़ी न की करियै तऽ आब केना लऽ कऽ जइयै आब जेनाकि अखन बरसाते हेते तऽ बरसात मे एगोकेँ छत्ता लऽ के छोड़ि देबै आब ओकरा लऽ केँ जेबै तऽ फेर केना हेतै ओकरा तऽ छोड़ि छोड़िये देबाय
झोरा कीन लेब झोरामे लऽ कऽ जायब ओकरा
तनय आ वर्षामे एगो केँ कारण दुनू भीजतै
पर बैसा देबै ओ अपन पीछा सँ मुड़ी निकालने रहत कनी कऽ मुँह चिड़ देबै झोड़ा केँ अपन हिलैत-डुलैत अपन जाइत रहत कनिये दूर तऽ छै हे
आ एगोके कारण दुनू भीजतै
म ता के बेटी केँ भरि दिन बाहर लेने बैठल रहय छथीन अमृता केँ बेटी
नम्हर भऽ गेलय ओकर
एक साल केँ छै
गाममे गोमेज
हँ कतत् रहते एते रहय छै दिन ल गेलै नानी गांव दस दिन ले ओहि केँ बाद चैल एलै
केकर बेटी कहै छियै अमीतकेँ ने
हूँ
रूप हुनकर पोती ने
हूँ
हूँ हा
बड़ाक बहुतेक चिन्है छै बजै लग
अच्छा
बाबा लगसँ अपन दाइयो लग नहि जैत
अरे मम्मी पकड़ ना
के गीत गबैये
भरि दिनमे एक सए बेर ओ बाथरूमेमे जायत हन ओ सा लब ओ अभिनव ओएह गेलै लैटिंग पेंट धरा देलकै मम्मी आएंगे तऽ पहिना देना आ लैटिंग गेलै
किया पेट खराब छै
नहि ओकरा लैट्रिनमे ई सीटवला बैसयवला छै ने एकरा बड मोन लगै छै भैर दिन बैसयमे पानि गीजमे खाना खायत आ चलि जायत
हैये देखा दियौ खाना खाइ छै पेखाना होइ छै तऽ
हँ खाना खाइत छै आ दौड़ कऽ भागि जाइत छै
दुला बात ह
एगो आदत भऽ गेलैया
ओ हाना करै कि खाली बैसल रहै छै
करबो करै छैई कुथि पादि कऽ कनि ने कनि कैए लै छैइ लेकिन खाना खाइ छैइ आ दौड़ जाइ छैइ तैँ एकर शरीरे नई बनै छी एकर शरीर एकदम अथि भेल जाइ छैइ
ओ दिक्कत बला बात छैइ खाना खाइते जेना
देखब पड़तै न हमी काहा कहैत छियै खाना खाइत तरी लगड़ै छै
सब समस्या छैइ
कि पाइनो के लोभे दौड़ै छैइ डेली आ कुथ कऽ कनि कअ लैत कि पानिके लोभे दौड़ैत छै ई पानि एकरा बड्ड नीक लगैत छै ई पानिके प्रेशर जे एकरा गांइर पर मारैत छैइ सेहो एकरा बड्ड नीक लगै छैइ
जा कऽ देखबै तऽ ठाढ़ भ क की मतलब करैया कि नई करैया
तऽ से तऽ कूथ क कनि ने कनि कये लै छैइ जबरदस्त कि करै छैइ गुलाब ज
अगर डेली करैय त दिक्कत है एक बेर देखा लेब
हँ त तऽ डेली जाइ छैइ
बोल्ली जे ननद खाना खलकै न देेह में लगतै कोना
ओ त आब अहीँ के करब दुनू नम्बरसँ हिनकोवलासँ अयथिन तऽ आ अपनोवलासँ
ठीक छैइ करब हम जा बर्तन धोइतो रहब तखनो अ एगो फायदा कि होई छैइ से कहू ओकरा सके बाबा में त काम नहि दै छै कि आन दै किी ज देबै की हो छै बाबा कहै छथिन जे हमरा आ किया नई दै छौ तो सब सब भरि दिन देख छ दो दिन क कन्नो द देलकैइ हमरा नैइ देइअ आहां कहलियै हमनी किया नई दैइअ
दु तऽ ई हमरो सबके तऽ काल्हि देलकैइ या कते ई मैसेज क क तंग केने रहैइ छलखिन भरि दिन ग्रुप में
चच्चा कहिेअ कनि ध्यान रखियौ त ई कहै हमरा दू महिना हो गेल बहु काम लाई तो हमरा दु महिना भेबे नई केलै ह जुड़ला भ जाइए
हमरा दू रुपैआ देलकैए हमरामे तऽ एकाउंटो अपने दऽ देलखिन बड़ा होशियार छथिन कहै छलखिन जे दू रुपैइआ ह
एलै दू रुपैआ तऽ खुलि गेल अहाँके
छलख फो पहि तखन दू रूपै एलौ
आ देब एकाउंट खुलि कब अपन बतियाइत रहबै काम देत तऽ तऽ पाय देत हमरा सबके काम एगो ट्रांस्लेंट बला पूरा फैल